हेलो हँ
की हाल चाल?
ठीक बढ़ियाॅं।
आवाज बड्ड कम अब आबि रहल अइ।
कम आवैये हैयै बाहर जाइ छी एक सेकं और सब?
ठीक ठाक अइ अहाँकै
बढ़ियाँ छै।
नश्ता पानी भऽ गेलै?
ऐं नास्ता पानी हँ भऽ गेल छै।
नश्ता पानि भऽ गेलै।
हँ भऽ गेल छै।
ओ खेनाइ पिनाइ बनि गेलै कि लेट
नै एखन नहि बनलैयै आब बनतै कनी देर के बाद।
ओ।
ह और बौआ सब ठीक छथिन?
हँ हँ अहाँके बच्चासभ सभ ठीक अई?
सब ठीक सब बढ़ियाॅं और सब कहियौढ, एंऽ।
मेघ उम्हरो लागल अई?
मेघ नहि तारा छै मेघ नहि लागल अइ।
दिने आइ साँझेस बहुत बेसी एक बेर
ओ ओ नहि एतऽ तऽ एत्ते धूप छै जे
धूप आइ एतौ छलैहैं लेकिन मौसम साँझस फेर कनि अथी भऽ गेलै।
ओ एतय तऽ सुबहे जे उठै छियै साढ़े पाँच छओ बजे एते धूप रहै छै करगर
बहुत बेसी अथी हइ छै गर्मियो तेहने छै बाप रे बाप।
हॅं।
पाइन कनि पड़ि जाइ छै तऽ और गर्मी बैढ़े जाइ छैय।
बैढ़े जाइ छैइ ओ होइ नहि छै बारिश ओ एक रती भऽ जाइ छैई
पड़ि गेल ओ झिस्सी जेना त और पानि अथी भईये जाय छै।
हँ पूरा बढ़ा दैइ छैई। बहुत छै बारिश एहिबेर भऽ नहि रहल छैइ बहुत छैइ एते गर्मी छैइ। लाइट कटि जाइ छैइ तऽ छरपटा दै छैई। और की कऽ रहल छी?
किछ नहि एखन ओ बैसल छलहुँ त अहाँकेँ आयल फेर ओ बच्चाकेँ पढ़बै लेल विदा भेलहुँ। अहाँके ताबेद फोन आबि गेल त कहलियी जे ताबत दू मिनट रहत ताबेद गप्प क ली एक बेर। आई कै के बेर अथि भेलेया लेकिन नेटवर्क के इसु दुआरे बाबा कतेक फोन फोनो आयल हेँ लेकिन गप एकोटा पर नहि भ सकल हँ।
ओ आय एकोटा स ने बात भेलै।
ओ उएह भ जाइ छैय नय लागैत रहै छैय त। । आ फेर दोसर पर बात होइ छैय वॉट्सप सब पर कॉल होइ छैय आ एय पर किया नहि बात होइ छैय।
खूब सुन्दर अहाँके गप हैत।
व्ट्सअपो पर ठीक होइ छैय।
व्हाट्सपो कॉलिंग अहाँके खूब नीक भ जैत। लेकिन एहिपर आबिके नेटवर्कके बहुत बेसी प्रॉब्लम भ जाइ छैय।
अ कहै छैय जे हमेशा सब जुड़ले रहै छैय ना।
हँ- हँ तहि -तहि दुआरे ओहि स सब दुआरे होइत हेतई जे हरदम त लोक जुड़ले रहै छैय आ तखनि कनि मनि जे लैगो जैत त अहाँके आवाज नै अबैत रहै छैय।
हँ कखनो ने कखनो सब चीज प्रॉब्लमे रहै छैय।
किछ अहाँके पता नहि चलैत रहत अहाँके के की बाजि रहल अइ आगाँ से के कि की कहि रहल अइ से अहाँकेँ किछ नहि सुनैत।
हँ।
अखने एगोटे छलखिनँ हम चिन्हैय नय छलियैनि हँ कॉल करै कॉल बेर- बेर, बेर -बेर अन्तमे हम कहि देलियअनि जे छोड़ि दियौ परेशान बेकार अहु परेशान छी हमु परेशान छी गप नहि भ रहल अइ त काल्हि खन, काल्हि खन करब।
हँ सुबह टाइम कोना ठीक रहै छैय त लेकिन तीन अथी नहि होइत रहै छैय ने। कते नम्बर अए उनचालिस लास्ट मे लास्ट मे थर्टीनाइन।
ओतेक नम्बर त नै याद-
एकटा हमरो छैय पता नय कोन नम्बर आबि गेलै से सारा दिन फोन क गोप केलियै तैयौ
कऽकऽ छैय।
ओ पता नय त हुनका से एक बेर बात केलियै दू बेर बात क लेलिया। तइयो खाली टनटनेने रहेय छैय सब सबअथि करय छैय ने।
बुझियौ ने दसो बेर वाट्सप कॉलिंग आ ओहोपर कते बेर अन्तमे आउ एको बेर आवाज नहि होइत छलै मने एको बेर सक्सेस हेतै से एको बेर नहि ओ करथिन। मने अ कनी कनी काल गप भेल मिनट गप भेल ओइमे एकोबेर आबज नय अबैत सोभाबिक अथी त अन्तमे अकछ भ क कहलियनि जे आइ अहाँ छोड़ि दियौ तैयो बेर- बेर परेशान कयने। देखियौ आवाज नहि अबै त बुझि जेबै ने अहाँ छोड़ि दियौ आइ, काल्हि खन काल्हि खन करब। इ त नहि छैय आ तखन बेर-बेर परेशान केने एकदम स।
हमरो एगोटा एखनो फेर अथी करै छैय जे फोन करू, फोन करू। अहाँ के फोन लगेलियै आ फेर ओ फोन क रहल छैय। अहाँ से गप क लेलियै न त भ गेलै ने आ भरि दिन अहींसँ लागल रहू।
नै अगर नै मानि लिअ। टास्क अहुंके पूरा करबाके अइ हमरो पूरा करबाक अइ मानि लिअ। तऽ गप्प मानि लिअ गप्प हेतै तखन ई लोक किया नहि ने गप्प करतै मानि लिअ। किछो देय छए लोक की करतै फेर टाइमे पास एकटा, लेकिन गप प्रोपर हैत। ई पूरा नीक जेना हेतै तखन ने।
आ हँ एहि पर तऽ से होय नै छै कनी गप होइ छै फेर अपने मुने।
किछु नहि एकदमें आवाज हमरा जे ओ करैत छलथि मने एको बेर आवाजे नहि अबैत। खाली ओ ओकरा अथि कॉल, टा टाइम। बढ़ि रहल अइ टाईम बढ़ि रहल अई लेकिन आवाज एकोर रत्ती नहि अबैत छै।
हा तहन हुनको इशू हेतैन तै दुआरे।
हँ आ तखन कहियैन जे अहाँके प्रॉब्लम अइ तऽ आइ छोड़ि दियौ तैयो हा बुझेय के एकटा हैतै ने जे हं आई नई भ रहल अए अपनो लोक कनिमोन अकछा जाय छइ। अकछा जाइत छै जे छोड़ि दै छियै।
हं हमहु तखैन कहलियैन नै लिय। ठीक तऽ हम कहलियै जे छोड़ि दै छियै कनि देर। के बादे देखलौं।
नैय भेला कते काल भेले लेकिन आवाज एकदमे नहि अबै छलैहे।
नै हँ। हम कहलियै छोड़िये दै छियै, बादे मे देखबै ने एक बेर, हेतै तऽ हेतै नै त छोड़ि
कखनहु काल के भऽ जाइ छै नेटवर्क के ततेक स्वाभाविक छै चारू दिससे तऽ एहि पर लगले रहैत हेतै।
हँ।
नेटवर्क के तऽ एकदम अथी प्रॉब्लम अथी इशू रहबे करतै।
हूं। तऽ चारि पाँच गोटा के नम्बर भेलै कि नहि अहाँ लग?
उएह जे एकटा ग्रुप पर छै तऽ ओहिपर तऽ होइए जे कए - कए गोटे तीन चारि गोटा के अहा के अथी पूरा पूरि गेल
हँ कॉलिंग पूरा भऽ गेल छै, हमहूँ उएहमे काल्हि एक गोटा के केलियै। हँ। तऽ हमहूँ केने रहियैन, तै पर तैय दुआरे ओहिके बाद हम केबे नै केलियैन।
हँ तऽ कते गोटेके कॉलिंग पूरा भइए गेल छनि तखन तऽ नै भ सकै छै। आ ओना एकदम ओहि पाछाँ तऽ नहि लोक रहै छै। तऽ हमर नहि मुश्किलसँ दसो टा कॉल नहि भेल हँ।
ओ हमरो कहाँ दस टा भेलैये।
ओ। आ हमर तऽ बुझियौ टाइमो इ आइ तेसर तेसर कि चारिम दिन भऽ गेल हँ।
ओ।
दू दिन दू दिन केबे नहि केलियै एकदम साफे नहि केलियै तकर बादसँ फेर मेन काल्हि से करऽ लगलियै ह
एगो आइ टास्को भेजलकै पता नहि एखन तक देखलियै नै।
ओ, नै देखलियै नहि हमरा पर नहि शो कऽ रहल अइ।
व्हाट्सएपे पर भेजलकै ये त हम एखन तक ओकरा फिल नै केलियै। लेकिन हँ मैसेज देखने रहियै जे मतलब प्रॉब्लम
कल छै टास्क कहाँ छै।
ओ एकटा अथी मे छै ओ रिफ्रेशिंग करै लेल कथी
नै-नै तऽ ओ जेकरा नै एकदम नया जोड़ल कै आब तऽ तीन दिन चार दिन भ गेल हे नै तऽ ओकरा ले नै छै जे एकदम फेर से नया जुड़लै हें नै तकरा लै छै उ।
औ अहाँ रिफ्रेश करैत रहै छियै?
हां-हां बीच मे मे वैह जे नेटवर्क के इश्यू भऽ जाए छै तऽ बीच-बीच मे करैत रहै छीयै ओय दुआरे
आ हम काएल नै केलियै, आइ हम कहलिए जे एना में हम काएल दूटा तीनटा कॉल केलियै से हमरा बता नै रहल यै कतय बतबै से तऽ कहलकै जे ऐखन नया छी नै तऽ नै बुझय छी। हम कहलिए तईयो तऽ हमरा एना तीन चारटा कॉल भऽ गेल छै।
त अथी कऽ दै छियै ए पर
हां। खाली रिफ्रेशे करा के रहै छै नै?
हां-हां ओय पर अहाँ खाली क्लिक कऽ दियौ तऽ ओय से अहाँके अथी भऽ जाएत अहाँके पूरा, हां।
कहलकै ऑलो टाक्स ई सब रहै छै तहन से फेर ओता उम्म ओय मे तीनटा रहै छै नै ऑप्शन? तऽ उहो सब पर क्लिक कऽ द कऽ क दै के तऽ हम आय केने तऽ छलियै। हम ओ ओ हमरा नै पता छलै हम न करै छलिए।
बच्चा सब एखन सँ कतो उम्म खेलाए यै?
हां एखने पढ़े लै ओकरो सबके बैसेलिए तऽ कहलिए एक बेर गप कऽ ए लै छी फेर बीस मिनट गैपिंग रहते न तै के बाद फेर पढ़वा लगै हां त कहलिए कनि पढ़वा फेर खाना बनबै लै चैल जेबै तब खुद्दे पढ़ते नै
हां खै ओ तखैन त ओतेक अपने सँ अहाँ अ अपने से तऽ नै होएत रहै छै कतबो किछु तै ओतय अपने त नै होय छै बच
हूं उ पढ़बे नै करै छै, खेले छै एखन निकैल गेल यै घर से बाहर तऽ दुनू खेल रहल छै।
आ तै मे दुनू के टास्क एक संगै भऽ जाए छै तखन तऽ और खेलाइ मे ओकरा से
हां ओ छोट जे छथिन से तऽ कहै छथिन हम पढ़बे नै करब की
आ हमरा तऽ असगर छैथ तऽ उहो-उहो मे हमरा तऽ असगर छै तैयो हम जा इम्हर निकैल जाउ तऽ अपन दोसर काजमे अपन आन चीज तऽ नै करै छ नै पेन्टिंग सब अपन करऽ लगतैथ
बढ़िया छै नै आब अकेले की करथिन दू गोटा रहय छै तऽ तहन कनि
नै तऽ पढ़नाय छोड़ के अपन ए पेन्टिंगे मे लाएग जाएत, ईहो एखन पढ़नाय जरूरीए नै ता उ बीच मे देखबै-देखबै लै किताब रखने रहत आ नै तऽ पेंटिंग करैत रहत अपन।
बढ़िया छै, किछो तऽ करै छथिन नै बैसल नै न रहै छथिन। पेंटिंगो के ओ सिखनाय बड्ड जरूरी रहै छै। आब तै बच्चा सबके क्लास चालू होय छै कि पेंटिंग मे
सबटा चीज रहते छै, आब जब उम्म जन्मैते अथी द दियौ तऽ सबटा चीज तै तुरते शुरू भऽ जाय छै।
हां हमरा एखन कहलके जे मम्मी मिस देनय छलैथ ए से ट्रैफिक अथी बनबा लेल कथी ट्रैफिक लाइट कथी कहल के ओकरा खुद्दे याद नै छै।
आ काएलखन ओकरा सके फेर हिनके सबके छैन वैह ग्रीन डे काएलखन सबटा ची ओकरा लंचो ग्रीन रहतै, ड्रेसो ग्रीन रहतै, ग्रीन चीज से जते चीज बना सकय छी, पत त्ता -पुत्ती सबसँ जतेक अथी बना सकै छी।
वाह, बढ़ियां छै, तऽ फेर काइल कथी लंच बना क देबै बौआ क?
आब उहैऽह तखन आब आन चीज तऽ नै उहैऽए पालक पनीर इहैए सभ पालक पूरीऽ ग्रीनमे और की बनतै?
हँ-
सभटा जे चीज सभटा ग्रीन रहबाक चाही। ड्रेस ग्रीन खेनाइ ग्रीन
बोतलो स- मतलब बैगो गिरिन तहन ऑल
ओ मने जहाँ तक अहाँ कऽ सकैत छी ग्रीन- ग्रीन
ओ-
आब एक दिन लैऽ तऽ ओ लो इसकुल बै- कि लंच बॉक्स कि अथीसभ तऽ नय आब सभटा कीन लगतै।
वैह न
त हँ तऽ जहाँ तक सम्भव हुएऽ खेनाइ तऽ सम्भव छै, कपड़ा तऽ सम्भव छै से बात।
टा-ओकरा पूरा चेंजे कऽ देबै लुक्के तहन तऽ भऽ गेलै।
तऽ से सब छै काल्हिखन, तऽ ओहिमे फेर, आब एते रास अ-पत्तासभ सभटा तोइर कऽ, गाछसभसँ फूलक गाछसभ पत्तासभके तोइड़ कऽ अनलहुँ तऽ, ओकर शेक टा अथी बनेबै प्रोजेक्ट टाइप पर किछ चिड़िए कि किछो अप्पन ओ पत्ता सबसँ। तऽ ओ बच्चा अखन छोट छै तऽ अपने तऽएखन नय कैल हेतै। हँ छोट- छैतऽ एखन तऽ अपने तऽ नै कैल हेतै तऽ तखन तऽ अपने -अपने मेहनत करू ओय पाछा
हँ-
से सब छै। आइ काइल बेसी पढ़ाइ सभसँ स बेशी यैह सब चीज आइ ई आनू काइल ई आनू सैहे सब त हरदम इसकूल सब में रहिते
हँ ओतैइमे प्राइभेट मे, डेली न डेली कुछ न कुछ रहबे करै छै।
आय सोचियौ ने कत्ते अथी छै आब खेनाइ तक आब ग्रीन की से लोक सोचतै की सब ड- ग्रीन -ग्रीन चीज हरियर हरियर चीज ओना लोक ने बुझै छै हरियर चीज खेबाक चाही। आ छोट बच्चा नय अ-छोट बच्चा सागो -तागो त हरदम नय खेतै ओते तऽ नइ खाइ छै छोट बच्चा
अहाँ ओ सब सब्जी के नामे स डेराय छै। सब्जी के नामे स डेराय छै। हँ हं पालक पनीर कै रहल छथि। हे-
आ एखन नै आसानसँ पालको नय ने भेटै छै, एखन पालक सागके टाइम नय ने छय। लेकिन संजोग स अथी पर ब्लिंकिटपर भेट गेल तऽ ओहिपर सँ मङ्गा देलियैनहँ।
अच्छा।
आ इहो रहै छै ओत्ते भोरे बन-बनेनाइयो ईसभ कठिन रहै छै। बेस टाइम लगै छै अय सभ चीजमे हं।
कत्ते कत्ते बजे के रहै छै?